हेलो।
हलो।
हँ आवाज आबैया हमर।
हँ यौ आबैया कहाँ से छी अहाँ।
हम त छी यौ अयमे नॉर्मल बात क सकै छी अपनो अपने। खाली कुछो- कुछो बात करैके रहै छैय त बताउ। उइठ गेलियै।
की कहु राइत मे छली सबेरे सुइत रहल रही सब भाय न
ओ हँ देखलियै रहै इसब त किम्हरो आओर छलए।
हा रात्रिक कला ओ अपना रूमपर गेल छलै। गेलै भैया सब एल छलै हुनकर पनीर उनीर बनेलक खेलक आ अभी सुबह- सुबह दर्शन देलकैया।
अच्छा-अच्छा। यौ राइत भैर त अहाँके पते अइछ अहाँ त देखबे केलियै राइतमे कते हमा त खूबे चललैए।
हँ व्हाट्सप ऐपो पर देखलियै इसब। अहाँ सब त अलगे-अलगे वाट्सप ऐप पर त अहाँ सब अलगे-अलगे मीटिंग करै छलियै या।
वाट्सप ऐप पर?
हँ।
ओतऽ कथी भेलैया जे।
अहाँ सब त बतियाई छलियै ने हँ -हँ। उ त होबे करतै ने।
हँ फेर अखैन उठलीयै यौ नींन्दे नै खुलै छलैए ठीक न। लेकिन कनि कोचिंग जाइके रहय तय दुआरे नीन्दो जबरदस्ती उठलियै फेर कहलियै नै जे ओ जाइ छियै मुजफ मुजफ्फरपुर कथी करबै अहिठा।
मुजफ्फरपुर कैला जाइ छही।
उं।
मुजफ्फरपुर कैला जाइ छी।
जाइ छियै कनि भैयाके साथ कामसे। तय दुआरे आब नै पता भैयाके कोनो काम छैय हम कहलियै ठीक छैय चलै छी अपने गाड़ी छैय। हँ- हँ- हँ, हँ- हँ- हँ। होइये भैयाके साथ।
त मतलब कथी कोनो फॉर्म उर्म वला काम छैय कि?
नै- नै- नै दोसर कोनो काम, दोसर कोनो काम छैय पता नै।
ओ तेहन मे आइ तेहन मेंआइ पी-डब्लू के अथी कहि देलियै ने।
हँ कॉलेज छोड़ू पी डब्लू के पी डब्लू के कथी के डेली जाय के छै भैया तऽ डेली डेली नहि ने ओतऽ फेर निकलि जेथिन त एथिन दू महीना तीन महीना पर।
नै समय तऽ काइल्हो वापिस एते।
एन एन बात नहि कहियौ यौ। ओहो सब के चेला पोने दो सौ भऽ गेल, लेकिन जे बात ये ओसो के हमहुँ ज्ञान सब सुनलियै बड नीक छै।
ओसो आदमी तऽ बड़ी चिकन छै लेकिन बहुत आदमी ओकरा समैझे नै पबै छै ने बरका दिक्कत इहे ये।
हमरा तऽ पते नहि छले कि के छै लेकिन अहाँ अहाँ जखन स अहाँके सब कह कहऽ लागल कि ओ हम कहलिए ओसो के छथिन कनि हमहुँ देखिये आब हमहुँ हुनका बात सुनै छी हुनकर बात जे जे बात छै सब बात मे गंभीर रूप से सब बात सत्य छै।
वही तऽ छैहे जे साइकोलॉजीकली इफेक्ट कए दै छै।
ब हँ बहुत, और सब बतबियौ हाल समाचार कनिया केहन छथि थिन अहाँ के।
हू ठीके ठाक छै काल्हि रातिमे बात नहि भेले। सुति रहलहुं, की कहू, ओकर कह नाम छै कि हम जभी तोरा मैसजे केलियो तभिये तो रिप्लाई दी, तऽ हम कहाँ से देबै, अहीं कहु कभियो काल क कॉल ऑफ डयूटी खेलैत रहे छियै तऽ खेल लेलियै।
हं कहियो काल के रहे छै यो नहि भए पाबे छै ने, कखनो इमरे बीजी कहु उमरे। बीजीये ई करैत रहे छियै हर हर वक्त तऽ फोन हाथ मे नहि ने रहै छै। हूँ।
तऽ हमरा काइल्हे कहय लागल कि समय एहन नहि दियौ कि भीख लगे बा।
एँ यौ ई त अहां के डायलॉग अहें के चिपका देलक।
वहि ने त हम कहति एँ यौ बा। अते मने हम खराब भऽ गेलियै तऽ कहलकै हँ यौ अहाँ बड खराब छी।
हमरा तऽ की बताउ खाँसी सर्दी सब भऽ गेल यऽ। काल्हि गेलियै अथि बला लग काल्हि चलि गेलियै नानी गाँव।
हँ।
नानी गाम भोरे भोरे चलि गेलियै। तऽ उमहर रास्ता मे एगो पानि पड़ै छलैये तऽ पूरा विष भींग गेलियै आब बताई भींगलिये त ऊपर गेलियै ते उमहर सँ फेर पहुंचलिये ते उमहर नानी डटलकै इमहर मम्मी डटल टलकै कि मना केने छलियौ अकेले आबै से गाड़ी से ऊपर सँ पानि पड़ै छ्लै आ इमहर से अय जे झंझारपुर छै?
ओहो झंझारपुर अय झंझारपुर तऽ कैनके दूर छै।
हँ तऽ ओ मम्मी के कहना छ्लै कथि कि अकेले नहि जाय गाड़ी से जाइ छी तऽ कोनो दोस्त तो के ल जाय हाइवे ताइवे छै, अहाँके त पता अछि मम्मी सब के कते डराय छै।
आ मम्मी कहाँ छले अहँके ओतै नानिये गाँव पर? ओ।
फोन भेल काल्हि छलै पप्पा के छुट्टी तऽ गाड़ी छले घरेमे
हूं।
तऽ हमर मोन भेल तऽ हम कहलियैऽठीक छै जाइ छी उठेलियै मम्मीक मना करतै छलैय। हम कहलियै ठीक छै नैऽ जेबै नै जेबै दोस्तके कोनो लऽ जेबै ओ अपन नानीके कैह देलियै हँ ट्रेनसँ एबय? आ जहाँने मम्मी गेलै पूजा करय लय गाड़ी उठा कऽ निकैल गेलियै। एहं
हं- हं- त, अहांके ओतऽ मामा -वोमा अय की नह अय?
नै- नै मामा इमरे रहै छथिन। उं? नै मामा -मामी और दु-दु-ओकर दुनू बेटा बेटी
अच्छा तऽ ओतऽ झंझारपुर मे नाना- नानी अस
हँ असगरे नाना -नानी
हुं- हुं तऽ कैहियो जाकऽ हाथ -हुथ बंटा देल करियो।
हँ- हँ जाइ छै। बीच -बीच मे जाइ छै। अखन तऽ मौसी छथिन। गेल छथिन मौसी।
अच्छा। मोसी बड़का अय की छोटका?
उंह-बड़का मौसी अय मम्मी से बहुत पैइग अय।
अच्छा मम्मी स बहुत पैइग अय? तऽ नास्ता उस्ता त भेलय?
नाश्ता एखन तऽ सुइत क उठबे गेलियै कनि ब्रश -उरश केलियैयैऽ नाश्ता कथी करबय? आब निकलबे करबय आ सोचय छीे जते सवेरे भसक- के निकैल जेबै। खहां खा- पी के जेबय नै त अप्पन रस्ता -पेरा त अहाँके पताअय खाना -पीना त चैइलते रछै। खाते- पीेते-
आ फेल मे तऽ बुझबे करै छियै पानि कम चाय जादा।
जादावश
हम पता अय, एक दिन गेलौं अहाँके अ-रेलवे स्टेशन ठीक छै तऽ ओत हम देखलौं अहाँके एगो चाय वला के चाय बेचैत तऽ हमरा एगो आईडिया ऐल कि एगो
की। हँ बंद- बता- बता केहेन टाइप के रेल?
इ-इ-उ-ओ रील नय बनैहे कि दे थिंक दे आर द बेस्ट सेेलर ऑफ कार ई
हँ- हँ- ईस- ई वला ह -इवला तऽ सुन्ने छियै बड्ड देखने
हँ तऽ हम ओहि पर बनेलियै कि मतलब आं- केना, पानी सब के हम, ब्रैंड सब के फोटो डैल देलियै पर लिख देलीकी दे थिंक दे आर द बेस्ट सेलर ऑफ वाटर मीन वायल द स्टेशन चाय बाला।
चायवाला
एह--डाल देली। यौ चाय वला, चाय मे चाय कम पान पैइन जादा बुझाइत रहै।
वहि ने, हम अहाँके एक दिन ए अपना रूम पर चाय बनेलु, ठीक छै। तऽ अगबे दूधमे बनऽबैत रहैऽ। तऽ सब? कहलकै जे पैन लीही ने तऽ हम कहलियै नऽ बिना पाइने के बनते तऽ नऽ बिना पाय
पैइन के चाय बैनिये नय सकैयैऽ।
बिना पैइन के चाय जे पियय मे यौ नीक लागै छै। ओकर कोनो
वही न ऋषभ जी के कहनााम छै क विधान च बिना पानी के चाय पीबे न य चुच्छे दूध के अहाँके किनी खराब भऽ जायत
या ओ ही। कहाँ से ई कोन अन्धविश्वास ल कीमहर से पूछ के एलखिन हाँ
हँ वही त नहि पता छलै ते ओ बहु नहि कहै छलै कि पूरा प्रॉपर दूध के दोसरा अथी सब ने पी सकै छीये ऐ बे खाली याद बितई उहाए सोच के
के ने दैन चाय छ ओकर कोनो तोड़ नहि छै हम त अगबे दूध के पीये छीये एको रति पैन नै एक बात हम बतबै छी हम केम्हरो जाइ छलियै ठीक न कीम्हर झारखण्ड जाइ छलियै य कि ओहिठाम से आबे छलिय एगो एगो आदमी ने एकदम मर हरी सब जे एहन हट्ठा कट्ठटा पेट निकला त ओ एलखिन ऊ चिल्लाबेत चिल्लाबेत काला भैंस के गोर का चाय
बाप रो
त हमहूँ काला भैस गोरका चाय त से मम्मी लेलखिन चाय कहलखिन की ला पियै छियै केहन छै। इ हे एक और एक्को रत्ती नै नीक यौ की कहूँ एक्के बार पीलखिन फेक देलखिन ल के मम्मी
छुछे छुछे पानिे रहे छै ओहि से
पानी ये रहै छै आर फेर ओहिके बाद एगो चाय बला एलै कहलियै कहलियै आ चाय ओ -ओ -ओ ओकर अथथि छलै ओकर अथी स्लोगन छलै कि अगर चाय बढ़िआँ नहि भेल त पैसा वापस।
ओकर उ ओकर जे चाय छलै यौ ओकर चाय हमूँ पीलिये बड नीक चाय छले मतलब चाय वाला मे न मतलब अथी रेलवे स्टेशन ट्रेन सब मे सबसे बेस्ट चाय अखन तक के ओकरे छलै हमर। हम जे एक्सपीरियंस केेलिए।
कहलू ह सबसे बड़का चाय बला त अपन
मोदीजी ये हुनका की कहु यौ हुनके कुछो नहि भेले त एकरे उठवा लेलखिन।
वही ने रिकॉर्ड रिकॉर्डे नय हमरा यूनिवर्सल भ गेलै हाँ ओ।
हँ हँ उहे ने ई त फेर पूरा अथी मनमानी चलैत। डिक्टरशिप चलै छै यों एना थोड़े होइ छै आब आदमी अपनो देश मे कुछ
बच्चा सब अपना बापे पुते लैर रहल ये पीडब्लू के बच्चा सब अहाँके पढ़ाई लिखाई छोड़ के गेला प्रोटेस्ट कर ले आ मोदीजी के कोनो फर्क नै
फड़के नै पड़े से कहल के लै हाँ उठेेे ओ ची ची यात रह हमरा कथी य। भोट के समय अयतै त फेर हम फेर अपन षड्यंत्र रच बै।
हूं हूं फीर कहै बे भइयो भेलो।
हूं हूं हूं हूं
तब अहाँ के यसी के की हाल चाल छै।
यसी के हाल कथी रहते ओकर ओ त आब बाते न करे छै तऽ ट्रॉय रिप्लाइ स्टेटस सुनि के न हम हूँ कनि त कथी करियै इहो समझ नहि आब छै बातचीत करै छिय ठीक छै। रील भेजै छियै हम ओ त उधरो से आबि जाय छै रील उल एगो दूगो हम जखन भेजबै दौड़ लगा के चारि पाँच गो तऽ एगो दूगो आएब जाय छै। आ नै त जेना की हम एक दिन एक दिन हम छोड़ि देने छलियै।
तऽ कुछ एबो नै केल कै
त ओहन आदमीे सऽ दुरीये बना लिय बुझलियै।
त उहे कहलिये दूरिये बना के आ ओकर जे बेस्ट फ्रेंड नै छै ओ देखब आई डी मे एगो संध्या नाम से छै
ओकर नहि मेंशन केने छै एगो लड़की के ओकरे से बतियाइ छियै हम तोरा कइलो रात में बडु लेट तक ओकरा से हम आई से बतिया छियै ए बोड बड दिन से।
बापरौ एना नहि करियौ
छ ओकरा सऽ हम काल्हि बहुत भऽ गेलै तैयो अथी एक डेढ अभी सी सबमे बात ज भेलै ने बातचियत ओकरा कन ओकरा कनिये दिन बाद मतलब एके हफ्ताह के अंन्दर मे ओकरा से बात भऽ गेल हमर
आहिरो बा अहा, अहा तऽ मिठाइ खाय छी तब छुछे-छुछे
ओ हम ओकरा से बतियाइ छी राइ मतलब राइत मे राइतौ में अच्छा खासा बतियली लेकिन की कहियो हमर तऽ पूरा अथी चरल छले एकदम-एकदम अथी भो गेल छलै नीन्द नहि खुलै छलै तऽ हम कोहलिये सुतै छियौ आ हमरा नीन्द आबै छउ काल्हि बात करियै। तऽ कहलकै ठीक छै करब काइल बात गुड नाइट तऽ हम कहलियै ठीक छै फेर रातिमे जखन आधा रातिमे नीन्द खुललै फेर मैसज केलियै लेकिन नहि सुइत रहल छैैलै तऽ अनसेंड कऽ देलियै भोरमे फेर करबै
एक चीज ध्यान राखब कब-कब कहियो अगर अहाँ के जादा लड़की सऽ बात हुवलगे नऽ तऽ ओकर नम्बर जल्दी डी
ए हेहे नम्बर जल्दी
लऽ ली जइस ओ कहियो सुइत रहै ने तऽ ओकरा उठा अहाँ बतिया सकू
इहो बात छै नहि एखन तक ओक कथी छै कि फिलहाल जे छै नेऽ यौ एगो बात कहु
हू
हम ने जे आहिमे जदा लड़की बापे नहि रहै छै बतबियौ ओ तऽ दुःख बात छै लेकिन एना होइ छै जे नहि-नहि छैहे नहि मतलब कखनो किनको की भऽ गेलै ई भऽ गेलै तऽ हुनकर कारण चलि बसलकै।
ओकरो बाप नहि छै?
नह- नहि संध्या के नहि छै बाप तऽ ओकरो ई तऽ ओहियेठाम रांचिए से छैय नऽ ओकरे बेस्ट फ्रेंड छै नऽ हयो रचिये के तऽ ओकरासँ बात-चीत करै छलियै तऽ कहलकै कि मम्मी गाव जेतै एक महीना बाद एक महीना लायक कतै कहने छलियै कनि दिन बाद तऽ ओहिके बाद बात-चीत करतै पूरा दिन जे तखन कहबय देखियौ
ह